हेलो नमस्कार
नमस्कार आओर बतैयौ अहाँके की हाल चाल छै
हमर सब निक छै अहाँ अपन ना बताबु कैसन छीये अहा सब
हँ हमरो हाल चल सब नीक छै और बतैयौ न अहाँ के खाना भ गेले
ह तऽ खाना अभीए तनी देर पहिले आज हम अपन हित के जोड़े गइल रहली भोज खाय तऽ ओ हमरा भोज अहाँ त भो जात अच्छा लगलै ह आजू के हमरा त ना उतना निक लागलै ह झूठ न बोलै छै
भोज ओहिमे के मिठाइया जन
बनाबै
हँ ओ बड़ा नीक लागै अहाँके बताय
हमर रसगुल्लाा तऽ तनि नीको लागै छै ओ एगो देले ने पियर रंग के
हँ
ओ देखले छी ओ नू हमरा अजीबे लागे छै मतलब पियर पियर लागे छै लगाय ओ मे लागैत रहलय दूध बचबै छै
न ओ रबड़ी छै ओ रबड़ी ऐसहीेए लागे छै
ओ तऽ हम न खााय छी तऽ ओ हमरा ओ न नीक लागैत
हँ ओ रबरी ओयस हीे लागय छै
आओर बताउ अहाँ की करै छी अहाँ ताज खूब देर तक जागलै छी
हँ दिनमे सुतले रहली है इह
हम व तऽ दिनमे हम दिनमे खूब सुतै छी तऽ अहा के लोग के उठा देबे धिया पुता के हमर साफ हमरा नीन के अहाँ सब तोड़ दे देबै छी
ह हमहुँ सुतले रहली ह दिन मे ल अहाँके कह दू कि लाइटे कट जाइ छी पंखा बन्द हो जाइ ठीक
हमरो लाइट क कट जाइ छै। कहल अहाँके पता छै। कहलू तऽ हम दिन भर सुत राति भर सुतबे नहि करै छी। जब भी बिछौना पर जाइत रही, तऽ मचछरोाय ने, काटे छै इतना काटे छै। पूरा हालते खराब कर दै छै। तऽ फेर मतलब की अगना मेी टहले लागै छै।
ह अहाँ के सही कहे छीियै बड़ा मच्छर लागे छै। अहाँके बते हँ आओर बतना खाना भऽ गेलै कथी कथी खैलियै अहाँके।
हम त ख पी लाग हो छै।
ओ आओर बतै ने अहाँके अहाँके माता पिता सब, खाना खा लेल ती।
हँ हमर माता पिता सब खा पी क सुति गेल छथिन। खूब बढ़ियाआँ ने ब, ओ ओ लोग सूत जाइ छथिन ओखने नियमे बि ओखनी ओ लोग दस बजे तक सूत जाइ छथिन। हँ बताउ ने अपने के खाना, ना हो गेल
हँ हमरो खाना पीना भऽ गेलै।
ओ अहाँके घरो पर खाना खयली ह।
नहि हम घर। केना खलियै हम भोज खैले छियै
ओ चलू तऽ ठीके छै। हमर तऽ अयबे नहि करै छै। ओ जेो मतलब कि सरजी पढ़लै हे। तऽ ओकर रिजल्टमे कितना सात हजार नम्बर देले रहलथिन तऽ ओ हमर अभी तक देबे नहि करैत छै। खाली दू हजार नम्बरे दे क भगा दै छै बार बार।
हँ अहाँके आ जेतै लेट सेट आ जेतै अहाँके।
हम तऽ सोचै छी। कि सरसँ बात करै छी। लेकिन सरसँ सर खोले नहि उठै छी ओहिसे अहाँके बताउ ने अहाँ कहलू चलै छी। कि मोतिहारारी अहाँके खोलवाबैके छी का।
ह देखे छी ओऐसे तऽ मिल जेतै क। बिहान ह पढ़ै वालला तऽ हम चले छी। न िलतै तऽ का करबै नहि जाय छी।
नहि तऽ हमहूँ देखै छी। काहेकि हम सोचै छीिय कि य हमहूँ बदलै छी। तऽ ओहो कह बदलि देब तऽ कहइ हो जाइ छै सभ ठीक।
ह अहाँके तऽ हमरा बारा खेल प लइ छै। ईी देबे नहि करै छी कर।
हम ने खेल खेलााय छी। अब अहा सब तऽना जाइ छी। अहाँ सब के हम चैट सब देखा देबे छी। कि देखू का बोले छै। त अब हम की करु अहाँ सब के सामने बतियाो। होइ छी आ
आहाँ के सब पर पाइ लेने छी हमनी के देबे ले कहय छी
अब अब आ देखू छी वहाँ पे हमरा इतना पावना होइ छै हमरा हमरा त एतना हक होक छै कि जितना आई डी दिलवाबे के बाद दिलवा सकै छी इतना हमरा हक होक छै अब अहाँ लोक केना गेल छी तब हम की कहै छी
सेम की गलती हो गेल छै हमरा के दिवाह छै त हमरा केना दिवइ
अब देखू अब देखू हमरा से कुछो गलती न भेल छै अब ओ दोसरा के तर चल गेल छै आ दोसरा ओमे पास न कर ले छै ताहिमे हमर क गलती छै आ अहा के बात रहलो त अहाँ पे पहलहू गो गेल रहै छी त अहां के त हम बनियाका के चीज देख देबैबे करे छी अइसन थोर ब क हम नत बै छी आ कोनो को कोनो कोनो दिक्कत हो जाइ छै तब हम की करू
ह्म और बताइए यहाँ खाना बना लै छियै
हँ हम खाना त उतना नीमन थी नीमन नहि बना पाइ छी लेकिन हँ कबो कबार खूब नीक बनै छैै खाना
अहाँके खाना मे अहाँके खाना मे कथि कथि अी बना लेबे छियै
हमसब खानामे खूब चीज बना लेबै छी जैसे हो कहै छै हँ जैसे दालि बना लेबै छी भात बना लेबै छी सभ तरकारियओ बना लेबै छी ओकरा बाद आउरी चीज बना ले छी कोफ्ता खैले छी अहाँ
ह हम त कोफ्ता ख
खूब नी नीक लागै छै त उहो तनी मनी बना लेबै छी आ अभी त मतलब कि सबसे नीक लागै छै अहाँ एइठा खाइ छी
ह हम एइठा त खूब खाइ छी
खूब नीक लागै छी न
हँ खूब नीक लागै छी
हँ हम खयले छियै त खूब नीक लागै छै आ छोट ह मतलब द ओकरा चिबाय वाला चीज सच में खूब निक लागे छै हमरा
हँ सही अहाँ के सही बोलै छी
जैसे पिजो में देखै छियै त चिबाबे वालला पिजा रहै छ त खूब मजा आइ छै चिबाबै मे आ लेट ले आल लेट ले ले खायमे त अबे दिमाग मजा आबै छै न
हँ सही बोलै छी अहाँके ओर बाजू ने अहाँ के खेल में कथि कथि पसन्द छै
हमरा खेलमे तऽ खूब चीज पसन्द छै हमरा तऽ क्रिकेट खूब नीक लागै छै हम तऽ क्रिकेट उतना नहि खेलै छी हमरा उतना ढङ्ग नीकसँ नहि आबै छै खेलय तैयो हमरा खूब पसन्द छै हम सीखयके चाहै छी पब काह करूब तऽ उमर एतना हो गेल छै कि सिखियो नहि पाइ छै उपर से काहेकि हम हमरा साथ एगो परेशानी रहै छै कि हम बाहर रह रहैत रहै छी तऽ वहाँ पे फिल्ड नहि रहै छै तऽ वहाँपर ना खेलाबै छै सब क्रिकेट वहाँपे खूब अथी खेलै छी वहाँपर बैडमिंटन खेलै छी कैरम बोर्ड खेलै छी कबो कबो वॉलीबॉल खेलाबैत छी तऽ ईसब गेम हमरा आबइ छै ओ क्रिकेट हमरा खूब खेलैके मोन कहै छै लेकिन हॉस्टल मे जगह नहि रहै छै तऽ कोनो लड़का नहि खेलाबै छै खेलै छै तऽ हमनी के जानै छियै हमनी हॉस्टल मे क्रिकेट कैसे खेलैत रहै छै
हुँ बताइए
हुंआ पर लइका सब्जे पर मतलब पटन रोकै छै ने समझली ओकर ओकरा गेन्दा बना लेबै छी आ चप्पल से खेलैत छी समझली
हँ
आ मतलब पहिले होस्टल मे मान तीसो लड़का छै त तीसो लैका मे अगर मानलू बारह गो लैका खेले छै त बारह गो लैका के बोलाबे छै छ छ गो बॉलिंग फला छओ छ गो खेला देबे छै जो मे मतलब छओ गेन्द तबे बारह रन बारह रन आब गेले आठ रन मार देबै छै ओकरा टीममे लेबल जाइ छै तऽ हमरो रह हँ हँ कहियै
अहाँके रिफ्रेश नाम आब इ हम मारबै
आच्छा ठीक छै
आओर बताइए यहाँके तऽ सारा मिल गेल छी ये हमरो बारेमे सोचियै यब
हँ हम सोचै छी अहाँसभके बारेमे लेकिन की करू हमरो हाथ बानधल छै हमरो जो हमरा मिली उए अहाँ तऽ देखबे करै छी आ आज देखबे करै छी अहाँ तऽ अपने बारे मे आज इतना बता गेल छी जब हम इतना हमरा दिक्कत नहि होइ छै तऽ अपन बारेमे इतना क्यो बतियाइ छी अहाँ खुद सोचू
ठीक छै लेकिन हमसभके मदद करैत छी हम कोनो नहि करैत छी
अब देखू अब हम नहि मदद करै छीयै तऽ अहाँ ईसभ करै छीयै ईसभ बिना मदते कर ले अहाँ करै छी
इ सब ना उ वाला इ सब तऽ ठीके छै ईसभ
अहांके अहां तऽ आसाने एसे चीज एगो आबहे तनी बनियाक द एले छै सबस अधिक आबे छ जे अभी आरी करे छी त उ तऽ अह विश्वास करले तबे ने दे छै ऐसन थोड़े रहलै
लेकिन ई तऽ हमरा अबइ छिय फेर भी न पीवाबै छी
तऽ ई आबै छै तऽ ई मिली तब ने ओ अहाँके दै छै आ अहाँके सामने तऽ कितना लोको से बतियले छी सारा लोकके देखलिय ओकर पापा फोन उठ के हमरे दू चारि गो देखलियै पैसे बोले लागले फिर ओकरा फोन करलिय त ओकरा पास गेले नहि छै ओ एगो आदमीके पास गेले छै तऽ ओ अहाँके तऽ ओ देखबे करै छै ओ का बोलल छै ओ नहि देबै छै आ फिर अहाँके सबसे अच्छा बोलली है च अपन दोस्त सब से मांग ले छी तऽ अहाँ के ओहो नाम मिलले य तब एहिमे हमर क गलती छै
ठीक छै जे भगवान करियन सेही आओर चलिये यहाँ से बात क के बड़ा नीक लागल फेर टाइम मिलत अहाँ से बात करम नमस्कार
ह नमस्कार चल